हेलो
ह् की हाल चाल छै
बड बेसट अपन कहियो
ह सभ ठीक ठाक छै भगवतीक कृपा
आ पूछैत छलहुँ कॉल केलहुँ हम जे असलमे हम एहि मासमे आबय चाहै छी परिवारक संग घुमैय लेय यात्रा करबाक योजना बना रहल छी त अहाँ सब सलाह लेबय चाहै छलहुँ
पुरातनिक रहल छियै जे मिथिला के जे प्रमुख दर्शनीय स्थल सब छै ततय जाय घूमय ले जेनाकि दरभंगा मधुबनी जनकपुर धाम सखरा भगवती
निश्चित हु हाँ हम तऽ कहब शुरुआत करू भगवती स्थान से जे श्यामा माइ मन्दिर छैथ
हू हू
तऽ श्यामा माई मंदिर के ई खासियत जे हम गेल छलहु से गप अहाँके कहै छी बुझलियै जे हम देखलियै हन एहि बीचमे अपने अनुभव अहाँके हम आहा के कहै छी हम तऽ के बेर गेल लेकिन दस दिन पहिलुका गप कर छी जे हम गेल छलहुँ फेर दू चारि दिन गेल छलहु ओतुका भव्य जगह छै सुन्दर जगह छै आ ओतऽ स अहाँ जेबै तऽ अहाँके अबैके इच्छा नहि होयत पहिल गप कारण पार्क सब सेहो छै ओ पार म कारण पार्क सब सेहो छै तक पोखैर झाखैर सब छै ह आगू मे घुम टहले क लेल आ भगवती के जे जखन अहाँ दर्शन करबै ह भगवती के जे केना दर्शन कर लगते जे साक्षात आगू मे ठाढ़ छथिन माहि पोखर छै ओतअ
अच्छा
दा दरभंगा के
हँ हँ
ह हराई पोखरि छै भगवती के जे अहाँ दर्शन कऽ लेबैन त हाँके लागत जे साक्षात भगवती ओते ओतैय ठार छैथ
अच्छा
आच्छा कथा तऽ नहि कहल जाय ई पूर्वज सब कहैत रहैत छथि जे ओतऽ जे काली जी जे छथिन जे श्यामा माय भगवती जे छथिन प्रमुख भगवती ओ कहादून दरभंगा महाराज के सारा पर स्थापित कयल गेल छथिन
अच्छा
हँ ओतुका ओना उएह के लेल छै ओ जगहे बनल छै जेटा हुनका सबके बन मे रहलखिन हन जिनका सारा पर एकटा ने एकटा भगवती के स्थापित रहै छै ने तऽ श्यामा मााय भगवती ओते छथिन बड सुंदर जगह
तऽ हँ तऽ इ तऽ बड़ नीक लागल आहा वर्णन केलहुँ भगवतीके से तऽ सभ मने वातावरण नीक छै ओतय जा सकै य लोग घुमै ल शुरू कएल जै ओतय स
बहुत सुन्दर ओतऽ मनोकामना मंन्दिर सेहो छै कोनो मनोकामना हैत ओतऽ कहि देबनि भ पूरा भय जाय
हाँ अच्छा तऽ अच्छा केना आबी मतलब सबसे नीक साधन की रहत
सबसे नीक साधन छै जखन यदि अहाँ रेलगाड़ी से आबि रहल छी दिल्ली से आहाॅं दरभंगा उतरू
हाँ
बढ़ियाॅं आ दरभंगा उतरबै तऽ अहाँके टेम्पू तेम्पू बहुत रास सब जाइत रहै छै सवारी सब
हू
तऽ कतहु कहि देबै जे हमरा श्यामा माइ मन्दिर जयबाके ये सीधा गेट लग उतार देत
बुझलिये हेलो
हाँ हाँ
ओ ओतऽ अहाँ कतो अहाँ कहबै जे हमरा श्यामा माइ मन्दिर जबाक अइछ तऽ अहाँके गेट लग उतारि देत आ फेर ओतयसँ आरामसं दर्शन करब
हाँ
एखनो प्रतिदिन हवन चलैत रहै छै एकटा बनल छै भगवतीके हाँ तऽ से सब ओतय रहै छै ओ भऽ गेल अहाँके तकर बाद अहाँ कनि ओसब देख लेला के बाद फेर एक दिन के बनालेब योजना तऽ ओ तो फेर कपिलेश्वर महादेव दर्शन कऽ सकै छी मधुबनी मे छथ कनिके दूर आबके दरभंगा देख दीदी यहाँ आब तऽ मधुबनी मे कपिलेश्वर महादेव छथि
हू
बहुत सुन्दर व्यवस्था ओतय ओतय अहाँ जेयबै तऽ अहाँ जे छै ने आ जे हम ओतयसे वापस आबी
कए बेर गेल छी त ओतयसे अहाँकेदम इछा इक्ष नइ हैत जे हम ओतएसँ वापस आबी आ कपिलेश्वर स्थान के बाद अहाँके कनी दूर आओर आगू जायब लगभग
हाँ
दू चार किलोमीटर दश किलोमीटर आगू मे जखन अहाँ जायब ओ तऽ अहाँके भ भेट जाएत उच्चैठ भगवती
अच्छा ह्म
कालिदास जिनका दर्शन कालिदास के जे दर्शन देने छलखिन
ह्म
जत छठि भगवती ओहो घुम सकै छी आओर दर्शन करबाक हुए अहाँके यदि योजना बनाएब कियकी इसब हम ओ जगह कहैत छी जतय हम दर्शन केलहुँ हन एहि बीचमे भ्रमण केलहुं हन ओना कए बेर तऽ हम जायत अबैत रहै छी सुंदर जगह छै त वन गाँव महिषी परै छै एं सहरसा सुपौल वाला रस्तामे हाँ तऽ ओहिमे छथिन अहाँके उग्रतारा भगवती
ह्म
मानल जाइ छै जे तारापीठमे जे कोई साधु सब जे रहै छथिन तंत्र अ तन्त्र तांत्रिक सब जे रहै छथिन जे ओ ओतऽ तपस्या करै ल जाइके लेल
पहिने एतय आब कऽ रहि के सिद्ध कऽ कऽ अपन आ तहन भगवती से आज्ञा लै छथिन तकर बाद ओतय जाइ छथिन ओना ई भगवती के बिना आज्ञाके नहि जा सकैत छथि से छै कथा ओतय बारहो मास छ्तीसो दिन अहाँके एकटा नै एकटा बलि प्रदान होइत रहै छै एकटा ने एक गर होइत रह छै दुर्गा पूजा जेना सब दिने लागत अहाँके जे आइये दुर्गा पूजा काइल्हे दुर्गा पूजा छै जे आय व्यवस्था भेलै हं
अच्छा तऽ दरभंगा उतरलाके बाद रहबाके की व्यवस्था हेतैइ केनाकि
गा उतरलााक के बाद रहबाका के जे व्यवस्था छै अहांके ओतऽ मंदिर के कनि आगू जा के सेहोछै रहै के स्थान सब छै
हँ
बुझलियै धर्मशाला सब छै हँ होटल सब छै आ ओतुका भोजन सब बड सु सुन्दर सब अहाँके एक रत्ती नहि लागत जे अहाँ गांव से बाहर छी
हँ
हँ घर सँ बाहर छी गाम तऽ खैर तऽ गामेमे भेलि घर से बाहर छी एक रत्ती ने अहाँके लागत बड सु सुन्दर ओतुक्का भोजनक व्यवस्था
तऽ मतलब जे दरभंगाके जे अपनासभक मैथिली मैथिल व्यञ्जनसभ अइ स्थानीय भोजन सब ऐ स
सब सबटा सबटा सबटा चीज भेटत ओतुका लोकके व्यवहार अखनो तक नहि बदलै हन हं पहिनैयो गेल छलौ इहो बीचमे गेलउं हन अखनो तक नहि बदल ओनाहे की कहे छै आदर सत्कार केनाइ गप सप केनाइ हँ इ चीज छै ज गाँवमे अहाँके दोकान दौरीसभ बढ़ि गेलै हन मेला ठ
हँ हँ आरो जेनाकि फेर ओतय जे हमरा कोनो अ आ बस